की कर रहल छियै एखन
अहाॅं कहाँ से सूरज के सूरज आ केना र राति में निकैल देले
अगे हम बर्स हमरा के ने अहाँ से एकटा काज छलै एहिक चलते आज सूरज राते मे निकल निकल गेल
ओहो कामे कामे पर एक दोसर के याद करल जाइ छै बहिन की बताउ आजकल के दुनिया ऐसन हो गेलै ह मतलब यार
देखू बहिन तऽ हमे भी यही दुनिया के छियै ने
बाजू बाजू
आ हमे बजै छियै बजै छियै हमे ई क रहल छौ क कल की कल अहाँके की प्लान छै जेना कल तो सन्डे छै तो
काल्हि कोनो प्लान नहि छै अगर अहाँ कहबै तऽ कुछो बना लेल जेतै बोलू
अ हमे सोच रहल छलियै ने कि बाल बुतरू कहलक अभी तऽ कनिक मौसम भी नीक छै जेना धूप भी कराना होवे छै बरसातो तनिक कम होबै छै जेना दिनमे मौसम ठीक ठाक नीक रहै छै तो पार फुर्क जाय के हमरा आर के प्लान छलै जेना बाल बुतरू के ने अ तऽ कनिक घुमा देत दि हलिअहंन अ जरा जैविक उद्यानमे
जैविक उद्धान मे जा के है दूर ओ तऽ तनी दूर पड़त यहाॅं किया ने चलै छी की नाम है एकर एन्ने जे पासे मे छै के छै ओरमान जी ओरम ज झुजुरी
हँ तऽ जैविक उदरण ओकरे कहल छै कहल जाइ छै बहिन नहि बोझलहु अहाँ बताउ तऽ केना हो रहै छिय बाबा झारख
इहे लेल ने बोलै छी सूरज रातिमे निकलतै तेनाहिते होतै बताउ दिन में निकलबे तब ने हमरो तनि दिया ठीक से बढ़तै राट
हँ सही कहलो बहिन जेना दिया नीक से न बराब अंहा तऽ ई तो बड् दिक्कत वाला बात हो जायत तऽ कल के कनि प्लान उलान बनाउ ने चले
चलू चलू सोचे के की छै बच्चा के कखनो हमेशा घूमे फिरै लेल तैयारे हो जाइ हो जाइ छै अपने आर के बस तैयारी करे के होय छै
आ जेना ई ठंडा मे सुबह शाम तो खूब ठंडा रहे छै आ तनिक अभी दुपहरियामे जे धूप निकलैत छै ने तऽ जैविक उद्यानो के सब जानवरो सब धूप सेके खातिर बाहर निकल जाइ छथिन हँ से हँ तऽ ई चल चलते बाल बुतुरु जानवरो सबके देखले देखले
तब अभी के टाइम मे तऽ साँपो आर जेना और बार की करत जे साँप वाला जे अथी है साइड जे है सेक्शन वला साँप वला जे सेक्शन रह हँ साँप घर जे छै ओकरा तऽ बंद करले रहे छै एहि टाइम में कही खोलेहइ वर्षा बुन्नी के समय ह तोहर बाहर निकलते आर तऽ दिखबो ने करै छै आओर सब समय मे जइयौ
हँ आ एब सख ए बहिन एक बार गेल रहौं हम्मे अपन मलिक संग आइ गे माई तै साँप घर मे साँप देख देख तो हमर रोयां एकदम सिहर गेलौ बहिन की कहों अहाँके बड्ड एकदम किसिम किसिम के साँप साँप वहाँ पर देख ले छियै हम्मे तऽ ब छोट हँ छोट तऽ छोट मोट तऽ मोट बड़का बड़का एकटा अजगरो देखले छियै हम्मे वहाँ एकदम बड़केगो के अजगर रहल छलौ आ ओकरा आर के जानैय छियै खाय लए कच्चा मुर्गा बाॅयलर मुर्गाटा हँ एहने गोटे छील छाल के दे देलक से जानै छियै गोटे मुर्गा निगल गेल हमरा
बापरे
हमे अपन आँखी से देखले छौं
बड़ा विशाल होतो तब तऽ उ
हँ बड़के गोके रहे छै बहिन जेना मुँह एकदम तनी गोके आ केहन जे मुँह फाड़लक से एकदम गपाक से बड़केगो मुर्गा निगल लेलक
हँ
हँ आ एकटा तऽ देखले छियै हमे हरा रंग के साँप जेना जे
हमरा आर के एने हरहरिया बोले है हुरहुरिया
आ ना बहिन हुरूरिया साँप हमे भी देखले छियौ हुरूरिया साँप नहि रहल हरियर रंग के एकदम पत्ता एकदम हल्का हरियर रंग के रहै छै एकदम पता जैसन पता नियन एकदम चापट रहै छै
अच्छा अच्छा हम तऽ न देखलियै हन अहींके मुँहसँ पहली बारी सुनि रहल छी
हँ जेहन जे हरियर पत्ता मे अगर ओ साँप टा सट जाइत ने तऽ अहाँ चिन्हबे न करब कि साँपो छै वहाँ पर आ खूब पिसैलाे साँप आब की नाम छै तऽ ओ हमरा आर के मोन नहि पड़े छै लेकिन उ देखले छियै हमे वहाँ हरियरो रंग के साँप एकदम किसिम किसिम के साँप देख रहे छै बहिन आ जानवरो सब अभी मोर उर जे अभी ई जे मौसम छै ने एकरामे एक एक दहिना साइड वाला सेक्शन मे पंछी उंछी के रहै छै मोर तो रंग बिरंगा तोंता
आसल मने ई सुतुर मुर्ग ई भालु उलु सब रहै छै
हँ हँ भालू तऽ खूब सन छै
हँ हम तऽ अपना बेटी के एको बार नहि लऽ के गेल गेलियै हन बहिन की बतैयो बड़ा सोचे छियै जे लऽ के जेबै ओकरा जे खेबय
न न बाल बुतरुके ई सब देखाबेके चाही ता की बालो बुतरु जानवर सब के देख के तनि दोस्ती उस्ती करे ले सिख
एगो तऽ बन्दर होबे करै छै अपना आर के जीवन मे किसम किसम के बन्दर सब
सही कहलौं जेना बाहरो
तऽ आब ई सब जानवर के देख खै लेल उंम्म
आ वहाँ पे जानै छियै सखी एक एक दने बन्दर के भी सेक्शन रहै छै यहाँ जे ओ सब बानर भालू बानर सब जे अ कर्तव्य करै छथिन से देख देख के ने अहाँके हँसते हँसते पेट फुलि जायइत जेना ओसभ कुदा कुदी जे जे पब्लिक सब ओ ओकरा और के चिढ़ाबै छै आ ओसभ पब्लिक क चिड़ाबै छै हँ
ई बात सही है मनोरंजन के बहुत अच्छा साधन भए गेल दू तीन तरहके मनोरंजन एक एकटा जगह पर ने
हँ हँ हँ आर अब
पेड आर भी रोए ह पा्डा
पाण्डा तऽ हमे नहि देखले छियै बहिन लेकिन हँ जे कहब ने ई मने सफेद पऽग सफेद बाग देखले छियै हमे हँ सफेद बाग
जेकरा ओ प्रियंका प्रियंका चोपड़ा जेकरा कहे सीता नाम रहै की कि छले गोद लेने छलै ओकर पूरा खर्चाह उठबै छै उहे भाग छै कि
हँ हँ ओहे भाग छै आऔर एगो काला चीता एकदम कुछ कुछ बाघिन हँ ओ उजरकी तो बाघिन छै एगो चीतो छै बहिन एकदम करिया रंग के चीता छै कुछ कुछ करिया आखिया दूरे से एकदम लाल ललगर ललगर चमकई छै ओकरा आर के
बापरे ऽ बाप तो तऽ भरा भायानक लगे होत
आ हां हँ आ जे ने जे एगो नकली गाछी लगल रहे छै सीमेंट उमेंट के लगे छै क बनल रहे छै ओकरा आर मे एहन बैठ बैठल ऽ बैठल रहे छै ने कि देख के लागत ने कि मूर्ति उर्ति धरल छै
ई बाग सब
हँ ह चीता ओकरा आर के चीता कहल जाइ छै कि की कहल जाइ छै से कहमे हँ नहि जानब लेकिन
आ हँ अन्दर ह बाप रे हम तऽ देखियए कऽ डर जेयब बहिन हमरा तऽ ई सोच हमर देह पूरा रोंवा सब सिहैर गेल हम तऽ सुने छलहुँ गेल ने छलहु कहू अहीं से सुनली हन आ लोक सबस सुनै छियै तऽ सोचै छियै जे हहाँ जबै जेबै कभी जबै लोक सब बोलै छै जे ओन्ने टिकटो लगै छै
हँ टिक टिकट लगै छै चालीस चालीस टका लगे छै टिकट लेकिन ई छै न न नहि बेसके के आधा टिकट लगे छै जेना बड़ के अगर चालीस लगै छै तऽ बाल बुतरु के बीस टका लगै छै आ जानै छियै अहाँ के अन्दर जैसे उ तऽ रहै छै पाँच की छओ किलोमीटर लम्बा चौड़ा रहै छै कि तीन किलोमीटर लम्बा चौड़ा रहै छै मने अहाँ जे घूमे निकलब ने त गोढ़ हा पिराज चलत चलत आ मुँहों सुखा जाय तऽ अब की सुविधा दे देेले छै ओ धान वाला सब एगो अन्दर मे बैट्ररी गाड़ी चले छै ओकरो पाय लगै छै जेना एक आदमी पर व्यक्त पचास टका पाय लगे छै लेकिन उ अहाँ के सब तरफ घुमा दे
सब सुविधा सु लै हरिजन मतलव अहा बुजुर्गो आर के लऽ के जाय ले चाहबै या छोटगर बच्चो आर रहत तऽ अहाँ ओकरा आराम बुजुर्गों आर छैक
घूम ले हँ आ जेर अगर गोड़ उड़म कनिक दरद उरद रहे छै चाहे चलय मे दिक्कत रहे छै तऽ ओकरा खातिर व्हील चेयरो रहै छै
ओ आ खायइ पियैके सुविधा छै
हँ आ बाहर मे कैन्टीन
पयली वहाँ गेली एनाहिते कुछो बना उना कऽ सझ क नहि रख पैली कमेट कऽ एनाहिते निकली हरबड़ा क चलैनै छियै बच्चा आर बाल बुतरु आर होत ते ओकरा आर के खाय पियए देल चाही कते अहाँ घर से बना कऽ लऽ के जेबे को ल तैयार हो सुबह सु भोरे कऽ उठू आ तब अहाँ खाना बनाउ तऽ ओतबे मे की होइ है न दुपहरिया बीतल जाइ छै तऽ समय पर पहुँचियए नहि पबै आ ई सब वहाँ मिलल त ठीक छै जहा अपन ब खािय वाल ऽ की पैसा नहि लग ब
देखू हमे तऽ जा गेल रहौ मालिक सङगे तऽ बाहर मे कैन्टीन तऽ देखले छलहु जेना बाहर एकटा कंट क छै ढोसा इडली चौमिन फास्ट फूडम ई सब मिल जाय छै हँ
ठीक है म चार रगी छै ह
हँ तऽ
बच्चा आरके तऽ खुश
तऽ और की आ चिप्स उप्स के भी दुकान छै चिप्स कुरकुरे ई सब मिल जाइ छै फिर बाहर मे भी चना भुंजा खिलौना रंग बिरंग क मिलै छै आ पार्किंगो अच्छा छै बड पार्किंग छै जेना अ पचासो साठि हँ पार्किंगके भी पाइ लगैत छै बहिन
त सब लैइए तऽ देै कथी खाली देखैै
बाह हँ तऽ पार्किंग के भी तीस टका लगै छै पर भरि दिन अहाँ पार्किंग लगा के रखै छै
कथी के दूपहिआा बाहन के की चार पहिआ बहान ह काम करा कह त
हँ कनिक महगा छै कनिक महँगा छै
मंगा
अच्छ हँ हँ अच्छा वहाँ ट छै न ओकरा आर मे क जे ा अहाँ के बाहर पचास टका में मिल जायत से वहां पे अस्सी टका दाम छै
एकटा नै त ही पाँच पाँंच सात रुपआ बढ़ा क तनी ललै छैत कनि ठीको लगे छै बताेयौ त दस बीस तीस रुपआ केम त अखन जेत
तऽ अहाँ आओर आस पासमे न फिर बड़ बड रेस्टरेंट छै ओस नॉर्मल फेर आस पास मे कही कुछ न भेटत अहाँके खा पिए ला भोजन पानी तऽ एहि खातिर वहाँपे तनि मनमौजी रेट रखै छै
इे सब तऽ गलत उपजा छै जाहिमें लोग तनि पीछे पैर खींच ले छै
तऽ एही चलते ने सभ अपन अपन घर सेन तऽ सत्तू के मकनी एना तऽ किछु किच किच बना उना कऽ आना तऽ घरे स मन भर खा पी कऽ चलू आओर घूम फी कऽ हल्का फुल्क जेना चिप्स कुरकुरे है खाइत पियत अपना घुमल
हँ इहो ठीके छै कह सकै छै किए ने ठीक छै तऽ चलू ओहिम की सोचेके कोन बड़का बात छ
कल नओ बजे के प्लान एकदम फाइनल रहै छै ठीक छै चलू ठी
चलै छै बच्चो आर खुश हो जेतै अपनो आरके तनी कते